ओ
हेलो
की हाल चाल छै यौ बिकाश जी
बढ़िया छै अपन कहियौ
अपनो बढ़िया छै की सब भऽ रहल छै कॉलेजे पर छी कॉलेजे पर छी
ओ खानाइ पीनाइ भेलै
हँ खाना पीना तऽ भऽ गेल अपन - अपन कहियौ
अय कॉलेज गेल छलहुँ की नय अहाँ
कॉलेज - कॉलेज तऽ गेल छलहुँ हमहुँ
ओ नय ओतऽ अथी सभ छलै नऽ बहुत बड़ा - बड़ा आदमी ओ सभ छलखिन हन तऽ रक्त रक्तदान शिविर सेहो छलै हन तऽ
हँ रक्तदान शिविर लागल छैल
हँ तऽ हमहूँ जाकऽ अपन खून केँ अथी चेक करबेलहुँ हन से सही छै कि नय छै
ओ आहाँकेँ कोन खून यऽ से अयौ
कोन ग्रुप हँ बजियौ
हेलो अहाँकेँ कोन खुन यऽ
हमर ए बी नेगेटिव अछि ए बी नेगेटिव
ए बी निग ए बी निगेटिव
हँ रेयर खून मानल जाय छै अहाँ चेक अहाँ नय चेकअप करेलहुँ
नय - नय हमर नय छलै एक्सीडेंट भऽ गैल ठोका गैल छलहु बही वेह एतऽ समियामे तैय कहलियै छोड़ू की चेक करैब
आओर दोकान आर ठीक ठाक चैल रहल छै
हँ दोकान सब तऽ चलै य मिला जुला केँ
कॉलेज मे गेल छलहुँ तऽ खाना पीना खेलहुँ की नय
कहाँ खेलो खाना वाना हम खाना खेले थोड़ी नऽ की यार खाना खाय लऽ जाउ
नय तैयो ओतऽ जेना खाना दै छलै तऽ खाना आओर खा लेतहुँ की दिक्कत छलै ओहिमे आओर कहलहुँ कि जे चौड़चन पाबैन कहिया आबै वला छै हेलो हेलो हैयौ सोनू हेलो हलो हलो हलो आवाज नइ अबैत अछि की हेलो हेलो हेलो हेलो हयो सोनू बजियै नऽ यौ हेलो हेलो